हेल्लो
हेलो।
हँ निश ठीक छी। हँ ठीक छी आवाज आबैय आब अहाँके ठीक। हँ ठीक छी अहाँके कोन गाम भेल
अच्छा खा। हमर गाँव अखन हम राजस्थानमे रहै छी एना हम हमर गाँव उछाल अछि
अच्छा। ई कतय पड़लै मधुबनी हँ भऽ गेल हँ हमहुँ मधुबनी अहँक भऽ गेल
हँ हमरो भऽ गेल
की सब खेलहुँ
हम खलहुँ हऽ भात दालि सब्जी भुजिया आओर अचार
अच्छा
हैँ
हमने झूठ नै कहब हम रोटी सब्जी खेल्हु हँ
अच्छा अहाँ रोटी सब्जी नीक लागै अहाँके रोटी
हँ नीक लागैया रोटी दिन मऽ एक टाइम रोटी चाहब भी करी रइत मऽ तऽ किछ छै कि ड्यूटी पर जाइ छथिन तऽ ओ सब अ दिन मे रोटिए खाइ छथिन हमसभ फिर हम अकेला हमर सउसोमाँ रोटी पसन्द करै छैय
अच्छा हुनका सभ आदमी के तऽ अच्छा सब आदमी कऽ रोटी ज्यादा नीक लागैत छै।
हँ रोटी नीक लागैत छै
अहाँके भात नहि निक लागय यऽ
हमरा नहि नीक लागैया ने पर एक टाइम हीं नीक लागैया आब राइत तेमे बनै छै तऽ राईते मऽ खाइ छी छी आ हँ आय हँ तऽ हँ एक टाईम भात
अच्छा हमरा लागल अहाँ भाते खेने हायब
नै नै भात नै केने छी रोटीए केने छी
अच्छा आओर घरमे सब आदमी ठीक छथि
हँ सब ठीक छैथ अहाँ ठीक छियै सभगोटा अहाँ सब के सब छियै घरमे के
माँ दीदीजी अखैन हम माँ दीदी बौआ झाजी आओर हम
आय
पपा तऽ गाँवमे छथिन एखन
अच्छा
एखन खेती कि कहाँ सब भऽ रहल छै सर्वे सब न
हँ हँ बड होइ छै अखन सब जगह शहर मे भी होइ छै बड होइ छै सर्वे अहाँके ओर मे कते चीज यै हँ यौ पूछल जेएत अहाँके घर मे टी वी अछि कते टी वी अछि। कते गाड़ी यै हँ शहर मे यहो सबटा हमरा सबके मुम्बई मे हम रहै छी हमरा सब के सर्वे मे भेले कि अहाँ के रूम मे कते टीवी अछि त हँ टी वी हमरा घर मे दु अछि अच्छे कते गाड़ी अछि एते अछि गाड़ी कोन कोन गाड़ी अछि सेहो सबके
हमे से नै पूछल जाइ छै बस जमीन कते कते कनमा
नय शहर मे हँ शहर मे तऽ एखन पता छै यही त हम कहलियै टेहन कोन बात छै कि टीवी कते मोबाइल छै घर म भाइ जते सदस्य आइ क हँ आइ के जे जुग म बिना इंटरनेट से किछ काज होइ छै बताउ ज एते लोग रहतै ततै तऽ मोबाइल रहबे करतै मोबाइल छै आइ काल्हि एते
च्चा के पास छै
बच्चा बच्चा के पास छै आर आइ काल्हि जकरा नॉलेज नै छै तकरो इंटरनेट क बारे मे नॉलेज छै जे पढ़लो नै छतिन तिनको नाॅलेज छै हँ आहाँ गाम मे अहाँ गाम म जेबै न तऽ आहाँ हमरा जे नै पता होयत हमर सबके बुजुर्ग लेल जे हमरा सबके बुजुर्ग छथिन हमरा सबसँ श्रेष्ठ जे छथिन हुनका सब टा बात पता हैत।
ए हमर दादी माँ सब हमर दादी माँ सब तऽ अस्सी प्लस भऽ गेलखिन ताईके बादओ हमर दा
हँ
कथी
फोन चला लै छथिन हुनका सबके बैंक के बारे मे सबटा नॉलेज रहत हुनका सबके बारे मे जमीन जथा के बारे मे नॉलेज रहत सभटा नॉलेज रहै छै बुजुर्ग लोकके जते अपना सब नै बुझ हँ हँ अपना सबके जते नै नॉलेज रहत ताहिसँ बेसी हुनका सभके नॉलेज छनि जे नहियो पढ़ल छथिन से से बात अपन सबके यही न छै परम्परामे हूँ
कहि दे त ई बात न एना बिली या
हँ आओर अहाँ तऽ जते देखबै जते भी अपन मे मिथिला मे लोकोग छथिन सभहक परम्परा अलग छै नियम अलग छै सासुर कऽ नैहर कऽ
किछ अलगे छनि
हँ सबके नियम अलग अछि अहाँ सबके गाम कऽ अलग
किछ अलग रूल छै किछु हमर दीदी सबके सासुर मऽ किछु अलग छनि मतलब सबके सब गाँंव के
आब हम अहाँके डिफरेंट बता दे छिय दरभंगा साइड केो आ मधुबनीए साड के लोको कह हम लेिय हम अखन भागलपुर ई सब के साइड गेल य दू साइड के लोको के लऽ लियो बहुत एहन अछि हाँके रीति रिवाज अहाँके घरके जे हयत जेना उपनयन मुूड़न अहाँके घर मऽ जे भी विधि विधान हत हत परम्परा सब अलग हयैत एक एकटा विधि हँ एकटा विधि हम हँ सम नहि सेम नहि रहत कुछ विधि अहाँ मऽ एक्स्ट्रा रहत कछ विधि हमरा मे कम रहत अब जेना हम अहाँके एक एग्जाम्पल देय छी हमरा सब मऽ मुूड़न हयत त हमरा सब के घर पर मुूड़न न होइ छै आ आहा सब दिस हैत घर में तऽ सिनूर हार पड़े छै सिनूर हार पड़े छै घर पर होइ छै मड़न हमरा सबके घर पर नहि हयैतत हमसभ दरभंगा झंझारपुर साइड के छी हँ
ऐ ठाम तऽ ई होइ छै जे मूड़न भेल तुरते केश भसा द छै लेकिन हमरा सब के हो छै चारि दिन के बाद
हँ कते लोक कऽ चुप्पा मुूड़न हत पता नहि चल देत त ह मूड़न भेले ह शानंति मे अपन भगवती के पास लोग कऽ ले छै शान शांत मऽ कते लोक के जग मुूड़न होइ छै हँ ककरो जग मुूड़न होइ छै ककरो जग मुूड़न होइ छै तऽ घर पर नहि होइ छै बाबा कऽ स्थान पर होइ छै
हँ लेकिन हमरा सबके तऽ सबके अलग अलग रहै अछि अपना सबके मिथिलाञ्चल मऽ इह चीज सब छै
और यही जोड़ कऽ रखने छै एक दूसरा कऽ यही य यहाँ ई एक परम्परा एक दूसरा कऽ जोड़ के हम कोन गाम के छी हम कोन गाम मऽ शादी कऽ केऽ एलहुँ ठीक छै यही परम्प रा तऽ जुड़ल छै हमर गाम के अलग विधि विधान ओ अलग भऽ गेलै ओ सिख सीख कऽ आल छै आ नया गाममे एयलहुँ तऽ नया चीज सीखय कऽ भेटल ओ अलग अलग उत्साह होइ छै हँ हँ
की करबै
हँ आ बिसर कि हमरा याद रहत काल्हि के ककरो हेतै कोई फंक्शन तऽ हम बता सक हँ ई विधि हम देखने छी एना ने एना होइ छै तऽ सामने वाला भी खुश भऽ जाइ छै हँ
हो छै लोक ओहि हिसाब से बनि जाइ छै ने तऽ किछु किछ तऽ लोक बिसेरे जाइ छै
अरे अहाँ ई देखियो अहा अखन फ्रेंड स वकिल मे ही अपन आ हम एक बिहारी हम अपन मिथिलाके छी चारिगो दूसर स्टेट कऽ भी रह तऽ अपन भाषा लोक एक दुसरा के सिखा दैत छै तऽ लोक बुझि जाइ छै ई ई बात करै छै एकर मतलब ई होइ छै ई अहाँ देखब ओई जगह रहब तऽ अपन प्रचार हमर सबके मिथिला के भए जाइ छै लोक सीखे लेत हमसभ नै सीखब ककरो भात भाषा पर लोक हँ
कोटावर तऽ उ बुझि जाइ छै जे ओ मिथिलाञ्चले रहै छै कियाकि ओ अपन सबके भाषा एते सहची तऽ बुझबे करतै न लोक हँ
खारापन सबके कते नीक एगो आबै छै त्यौहार मधुश्रावणी क कते नीक लागैे छै न हँ कते कते नीक लागै छै
पन्द्रह दिन के
एहना अहाँके मोन नै करत सज सबर क आ ई त्यौहार मे अहाँके एतेक सजऽ के मोन करत कि ई साड़ी पहिर लै छी एना मेकप कऽ लै छी एना भगवान के पूजा करब एना जायब एना डलिया सजब कते उत्साह होइ छै अपना सबके हमरा ए तऽ भऽ गेलै बियाह के बारह साल भऽ गेल हँ बारह साल भऽ गेल फिर भी हम डेढ़ महीना क पूजै क भऽ जाइ छै हँ आओर नीक लागै छै आब अखन अपना सबके हमर बारह साल भऽ गेल बियाहके फिर भी हम पञ्चमी वाले दिन खूब नीकसँ सहजब खूब नीकसँ नीक हँ नीक स सजै छी नीक स करै छी फिर ओहिके बाद मधुश्रावणी मे सजै छी कते नीक लागै छै त्यौहार अपन सबक हँ
िय ओ भ
याद आबै छै न कते नीक लागै छै हँ बड प्रसिन छै सच्चे कहनौ ई बात बड नीक लागै छै हमरा तऽ बड हमरा तऽ बड नीक हमरा तऽ मिथिलाके सब
कल्चर
हँ हँ हमरा तऽ मिथिलाके सभटा
याद आबै बला तऽ भार छै
हँ सही कहनौ बहुत सुन्दर लागै एन्तजार रहै छै अपना सबक ई फेस्टिवलक
लागल छएला
हँ
डेढ़ महीना के छै जिनकक सबके के हेतै हुनका सबके तऽ आओर नीक
हँ आओर नीक लागै छै सच्चे कहै छी बड नीक लागै हमरा तऽ बहु सबसँ नीक लागै छै अपन अपन अपन सबके मधुश्रावणी अपना सबके कोजगरा अपना सबके दिवाली त काली पूजा छठ पूजा कते नीक
पान मखान कते प्रसिद्ध चीज छै
कते प्रसिद्ध छै हँ सही कहै छी बड नीक लागै छै सब सब सब जगह
कते सुन चीज
कते चीज नीक लागैत छै आखन आ खान मिथिला पेंटिंग कते ट्रेंड मे भऽ गेल अपन मिथिला क कत कतऽ कतय नै मिथिला पेंटिंग के ट्रेंडिंग चलैया आइ काल्हि जेहो नै जानै छै न सेहो कीनै छै सेहो की नय छै हँ सब जानल हर स्टेट के लोग जानऽ लगलखिन कि हु
होइ अपन सबके मिथिलाञ्चल मे तऽ होइते छै बहुत कि
होइते छै
नय रहय के छै
बहुत गोटा आगाँ बढ़लखिन ह कहै तऽ छीयै अहाँके अनदर कास्ट के लोक के मिथिला पेंटिंग क किछ न किछ घर म अहाँ क भेट भेट
आ सबके पास ज्ञान छै
हू
मिथिलाञ्चल मे सबके ज्ञान चीज छै जे सब बुझै छै सभ्यता सब छथिन
आ सबटा जते भी हां जते कथा वाचक छथिन सभ एते कहै छथिन अहाँ क अगर नीक परम्प रा यहां क नीक व्यहार देखऽ के अछि त एक बेर मिथिला जरुर जाउ ओतऽ अहाँके पता
मिथिला जरूर जाउ ओहिठमन अहाँके मिथिला हाट मिलत जे अहाँके चाही सभ किछ ओहिठमन उपलब्ध छै अहाँ जाउ घूमू फिरू
फिर सही कहै छी
मिथिलाञ्चल मे घूमऽके जगह कम नहि छै बहुत छै जतय अहाँ जाकऽ घुमि सकै छी
आ बहुत एहन भगवान छेथिन जे जे अहाँके शहर मे नय भेटता गाम मे भेटै छथिन एक स एक देवी छथिन एक से एक बाबा छथिन ओतऽ गाम मे कतऽ नय छथिन उच्चैठ भगवती गेल छी कते नीक माता हँ मां कते नीक लागै छै श्यामा माई मंदिर हँ हम गेल नय छी पर अइ बेर अई बेर हम बहुत कोशिश करबै कि श्यामा माय के एक बेर दर्शन करऽ जरूर हम दरभंगा नय गेल छी श्यामा माय उच्चैठ भगवती गेल छी नवादा भगवती गेल छी ओ श्यामा माय नय गेल छी ओ श्यामा माय कहाँ
कमे दू अहाँके घर कतऽ अछि
हमर घर झंझारपुर उज्जान लग मे अछि न ततऽ अए सासुर हँ हँ कमे दूर छै जरूर कोशिश करबै श्यामा माई क दर्शन
हँ जरूर जायब
हूं हँ आरो एगो म् मनु हं एगो मनोकामनेश्वर महादेव छथिन ओते श्यामा माई के आसपास से छथिन हूं ओ बट हूनको देखै छियनि बट बाबा कऽ प्रदर्शन नय केने छै जरुरे बेर छै आब हम श्यामा माइ आओर महादेव ह
तऽ जेपे गरू घूइम
हँ आ मिथिला मे अपन लहठी कते नीक लागै छै
आइ रे बनौआ लहठी सब सेहो मिलत सबके अगर कहबै तऽ ओ सामने बना देता ततबो नीक सब रहै छै
हँ आ लहठी कते नीक जतबो खरीदू लागत कमे छै कते खरीद लिय कते खरी हम तऽ
अहाँ के नाम वाला लहठी बना देत जेहन कहबै तेहन लोग कहे छैय लाह के लहठी
हम अखन तक बारह साल भऽ गेल हम लहठीए पहिनै छी काँचके चूड़ी नै पहिनै छी काँच
एनाहितो काँच के चूड़ी नै पहिरैक चाही लोक तऽ इहा कहै छै लेकिन हमकहब लहठीय पैहिरू
हँ हम तऽ पहिनते छी हम माँ एत्तहमर सासू माँ के अभी भऽ गेलनि शादीके तीस से तीस साल ओ भी लहठीए पहिनै छथून
अच्छा उ एतेक साल भ गेलैन
हँ हुनकर स लहठी पहिनै छथिन हमहु लठही पहिनै छीयै हम नै काँच के चूड़ी तूड़ी पहिनै छीयै
अ हँ नै दु बहुदे घरै छी
हँ नीक लागै छैय न आ सब देखै छैय तऽ पूछबो करै छैय हमरो हमरो चाही हमरो चाही हमरो चाही स